हरे माधव।
कीअं आहियो?
मां ठीकु आं, तां ॿुधायो?
मां बि ठीकु आहियां, शाथा कयो?
कुछ, नाखून पई कटां।
शो, प्रदी वेठा आह्यो या।
हा अॼु संडे आहे न, त अॼु सभु नाखून वाखून कटबा न।
ए रोटी?
मां ॿार आयां, मां रोटी किथां ठायां।
अच्छा तूं ॿार् आइं?
उन्नीस साल की आहियां।
तू उन्नीस साले इ ॿार आहीं न?
हा।
वो, रोटी वोटी उणिय साल ई छो कुझ कंदीयु आहिन, पढ़ाई बि?
न असां न कंदा आहियूं रोटी।
त कुझु न कंदा आहियो?
स्टडी कंदी आहियां, रात जी रोटी केंदी आहिंयां। डांस क्लास वेनी आहियां।
अच्छा, काथे रहंदा आहियो
मां कटनीअ में।
कटनीय जी त ॾाढी होशियारु हूंदीयूं आहिन।
ॾाढियूं होशियारियूं आहिनि त रोटी ठाहिण मुखे ईंदी आ, पर टाइम न हूंदो आ ठाहिण लाइ।
अच्छा, ईएं टाइम न हूंदो आ। त संडे ॾींहुं त फ्री इन, संडे ॾींहुं कर न आइटम कुछु ठाहे सुठो।
आइटम?
हूं कुछु करे अऊं खाराएन न। मां जे सुभाणे कटनीय अचां त न खाराईंदव?
तां कटनी ईंदव? त खाराईंदासीं खणी।
मां कटनीअ जी आहियां।
अच्छा, किथे रहंदा आहियो?
रहंदी आहियां जिते बि आहिया मां तोखे पोइ ॿुधाईंदीमें, लेकिन मां कटनीअ जी आहियां, मन मुंहिंजी शादी
अच्छा।
हां, कटनीअ जी छोकिरी आहियां मां।
अच्छा।
ॿियो केरु तो सुबेव कपड़ा सिलाई?
मम्मी ती सुबे।
कंहिं खां सिलाई वठंदी आ या?
हा पर हिन महिल पंहिंजो ती सुबे।
अच्छा, छा रोटियूं ठाहियूं तईं मम्मीअ?
अना हिनमल रोटी किथे, अञां त नाश्तो थियो आ।
अच्छा, संडे ॾीहुं दुकानु पोइ शाम जो ईंदो पोइ कंदा हूंदव न रोटी।
केरु ईंदो दुकान तां?
पपा जिनि।
पापा काननि वया।
हं!
पापा काननि।
अच्छा, त केर केर तव?
मम्मी आ।
हेॾे हेॾे हेॾे थी करे ॻालाए, आवाज़ न अचे मशीन जी।
छो।
हा, टास्क में न, टास्क में कोई आवाज़ न अचेव।
अच्छा ईअं आ या?
हा।
कॾी खां यूज़ कंदा आहियो तां?
हं?
कॾी खां यूज़ कंदा आहियो?
ई यू छा, हाणे हाली आहे न, कराइणो आ न मुखे। बीह पो टीह काल्यू करणी इन न टास्क में।
न न मां चवां ती कॾी खां यूज़ कंदा आहियो इहो?
हे ऐप?
हा हा।
अञां हाणे ई त शुरू कयो मां बी हे। टेवीं चोॾीं कॉलस माण्हुनि खईं आ।
अच्छा
हा, तव्हां हाणे जौइनिंग आहियो?
हा हा
अच्छा, ॿियो रूम अथई, ॿियो?
ॿियो रूम
ॿियो रूम अथव घर में?
हा रूम त आहेन न
त होॾे हली वञ आवाज़ ती अचे मशीन जी हो हे चव, हे रिकॉर्डिंग थींदी आ न, त आवाज़ में कियं कंदा?
अच्छा, अच्छा वञा थी
हा, हा ॾह मिंट त शांती हुजे न ॾह मिंटे खां पो पाणे ही कटजी वेंदी आ कॉल, तोखे केंह कई थई हिक बि कॉल?
हा हिकिड़ी ॼणीअ सां ॻाल्हायो हुयो।
हा त नाश्ते में छा ठाईं मम्मीअ?
मैगी खादी हुई अॼु नास्ते में।
अऊं भा भी थयी?
न भा कोने
बस हिक तूं ई आहीं?
हा हिक मां ही आहियां।
तूं अंऊँ मम्मी बस?
हा मां अंऊँ मम्मी बस।
पो ॿुधाए मम्मीअ खे तूं खाराएसि न करे संडे ॾींहुं तूं कंदी कर न नाश्तो या कुझ बि
हा नाश्तो मां कयो हो न मैगी।
बस ईआ मैगी, मैगी खाईंदो केर आ?
मां खाईंदी आहियां, मम्मी बि खाईंदी आ।
मैगी हो खाइंदियू थव गांईंयूं मेंहूं
ईअं कोन्हे
ॾिस हिकु वीडियो ईंदो आ त ॾेखाइंदो भई जो
भाॼियुनि में कीड़ा अची वेंदा आहिनि पो तव्हां भाॼियूं न खाईंदा आहियो?
त हो ॾेखाइंदो आ भई मेंह थी खाए मैगी हीअ अंऊँ असां जे होओ था कयूं त मैगी सुठी थोड़ी आ खाइण न
कॾहिं कबार सुठी आ, रोज़ु खाइणु सुठी कान्हे
कॾहिं कॾहिं खाईंदा आहियो?
हा कॾहिं-कॾहिं खाईंदा आहियूं।
अऊं तोखे छा, छा ईंदो आ ठायण?
मूंखे दाल चांवर ठाईंण ईंदा आहिनि और अ रस आलू जी सब्जी ईंदी आ और दाल पालक ईंदी आ
अच्छा हाणे तूं सेयल भाॼी सिखजाईं मां ईंदम न त सेयल भाॼी तोखे चवंदिमा ठाएण ठीकु आहे
हाओ
अची वेंदई सायल ठाहेण
हा अची वेंदी तुरीअ जी सब्जी बि ईंदी आ
न मुखे सेयल
मेहे जी बि ईंदी आ हा ठीक आं सेयल भाॼी बि अची वेंदी।
ठीक आ भईया। केड़े स्कूल में पढ़ंदी आहीं हुते, डायमंड में?
हा डायमंड में।
त हाणे डायमंड त कचरो थी वियो आ न स्कूल न।
हा मां हे मां ॿ ई साल पढ़ी हम हिते।
हाणे कॉलेज वेंदी आहे छा?
हा
कटनीअ में,
न देहली में ऑनलाइन कियो आ।
अच्छा ऑनलाइन कयो तई।
हम
पो त आराम हुंदी न तोखे चंञो।
छा
पो त आराम ई हुंदई ऑनलाइन में बि थोड़ो पढ़ी सघंदीअ
अरे ऑनलाइन में बि जीअं हुते क्लास वठंदा आहिन हिते बि ऑनलाइन कैमरा ऑन करे क्लास वठंदा आहिन।
तैयार थी वेंदी आईं।
हा
अच्छा तैयार थी करे, रोज घणे वॻे खां वेहीं?
ईअं जी भई हो क्लासेस जो टाइम ॿुधाए छॾींदा आहिन ग्रुप में कि घणे वॻे ऑनलाइन अच मतलब अचणो आ असांखे पो असां ओतरे वॻे रेडी थी करे वेहंदा आयूं पो वरी ॿिन ट्रिन क्लास अ घंटन जी क्लास हूंदी आ हूअ अटेंड केंदा आयूं।
अच्छा
हम
ठीक आ फिर केड़ो सब्जेक्ट खंयो तई?
बी सी ए
बी सी ए
हा
जेंमे बी सी ए त कीअं छा थियो हो
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन्स।
त इन में त कॉलेज में हाणे ई कयो तई तूं।
हा
ऐं बी सी ए बी बी ए अछा बाबू मुंजे खईं तई बी सी ए तुंजो तई।
हम
हा सही पो हिनमें छा ठहंदीअ?
हो आई टी जो आ ना मतलब अ कंप्यूटर जे बारे में तां कुछ बि ठही ता सघो सॉफ्ट वेयर ईंजिनियरिंग ठहण चाहे त उओ कंप्यूटर जे बारे में आ कुल मिलाए करे तां कुछ बि ठही ता सघो।
अच्छा ठीक आ न इयो पतो पैंजी वियो। न मांजो बाबू आ न उओ बि हाणे उणवीहं साले जो आ न। त उओ बि हाणे कॉलेज में वियो न। बी बी ऐं कयो तई उन हा अऊं गुडीया? उह भोपाल में आ।
उन कंप्लीट कयो तई हाणे जॉब मिलंदसि
हम्म।
तॾिहं हांणे मां इंदम न गुरू पूर्णिमा ते। कॾिहं वई न आहीं होॾे तव्हां कहिड़े म संत खे?
असां आनंदपुरी आहियुं।
अनंदपुरी आहियो, अॼु बाबा नारायण शाह जो बर्डे हो न। अॼु उते भंडारो वंडारो भी कंदा साई
हा वेंदा आहियूं पर, घट साईं हिते।
अच्छा।
हम्म।
ॿियो छा-छा सिखियल आहीं तूँ?
मां मेहदी सिखियल आहियां, डांस सिखां थी मतलब ईंदी आ पर प्रोफेशनालिट ती किया।
अच्छा डांस किथे, हिते ती सिखी हेॾ? हिन पासे सेखारींदियु आहिनि न मती बाज़ार पासे बि डांस।
न न मां सिटी मां थी सिखां।
अच्छा पो गाॾीअ ते वेंदी आहीं, अची वेंदी तई हलाइण?
हा
मम्मी खे घुमईंदी आहीं?
हा मम्मीअ खे भी ईंदी तसि।
मम्मी खे घुमाईंदी आहीं?
हा, घुमाईंदी आहियां।
अच्छा, चिल्लाईंदी तई मम्मी तोखे?
छो चिलाईंदी।
पो हाणे घर ख़र्च केर पियो हलाऐव?
मामा आहिनि न उहे हलाईंदा आहिनि।
अच्छा मामा, मामा काथे रहंदा तव?
असां सां गॾु ही रहवंदा इन।
अच्छा तव्हां मामा सां गॾु रहंदा आहियो?
जी हा मामी भी रहंदी आ।
त मामी, मामी त रोटी जी मैगी मामी ल भी कयव
छा?
चई थी मैगी ठाईसी त तुंहिंजी मामी भी मैगी ठाही खाधाई या?
अरे हो विया हि दरबार त उतां खाई आया प्रसाद त असांजे ॿारनि लाइ बस ठातीसी मतलब मामा जा बेटा आहिनि उहे ऐं असां खाधीसी।
दरबार वेंदा आहिनि उहे?
हा वेंदा इन न।
हा नारायण शाह जो बडे हुयो चवेती न अॼु।
अ होॾे आनंदपुरी दरबार वेंदा इन।
अच्छा इहे, इअं साम्हूं आ न अमल वारी दरबार।
कहिड़ी?
आनरबर कोटी साम्हूं कैम्प में रहंदी आही कटनी में। हा त कुटिया जे साम्हूं आ न असांजे हिन गोलू जे वाड़ा जे हिते
हूंदी। थी वया ॾह मिन्ट।
न पाणेही कटजी वेंदी। तूं न कटण वञ पाणे कटिजी वेंदे, थी विया ॾह मिनट। तोखे मां पुछां जेको ॿुधाई मूंखे? त कुटिया तूं न वेंदी आही छा, न ॾिठी थई छा?
ॾिठी आहे न।
त पोइ चवां थी गोदू जीवाणु जे हिते आ त नथी सुञाणे केम्प में साम्हूं आहे मंदर बि आ। शंकर भॻवान जो।
हा, आहे हिते शंकर भॻवान जो मंदिर।
हुते ई त मां, हुते ई त मुंहिंजा पेका आहिनि।
अच्छा।
हा, हुते पहिरीं पहिरीं बिल्डिंग थी गोडूअ जे वाड़े ते। आऊं हा, असांजे घर टे मंज़िल जो घर तई। कार बि बीठी हूंदीे‌ हेठ। हा-
छा नालो थव तव्हांजो?
मुंहिंजो, पायल।
पायल मोटवानी।
हा, तोखें कींअ पतो?
नालो ॾेखारे थो न।
अच्छा, ॾिखारे तो, हुते पायल त न डिखारिंदो हुंदो। सोनू डिखारिंदो हुंदो।
न, पायल ई तो ॾिखारे।
पायल तो ॾिखारे, अच्छा। न त हुते त असां ॿियो आहियूं झामनानी। आहियूं। न साम्हूं हुते- सुठो रहंद। तव्हां किथे रहंदा आहियो?
असां बि हिते ई रहंदा आहियूं एडीएम लाइन में।
एडीएम लाइन में
हा।
मती न हेॾी एनर्जी।
हा।
हुन, हुन जो मंदिर ॾिठो थी माता जो मंदिर जो। गुड्डूअ जो
हा, ॾिठो थई? हैलो। हैलो,